हेलो!
राम! राम।
हेलो!
हलो! हलो! राम, राम।
राम! राम! आलोक भैया। कतेक दिनक बाद भेट भेल? कतय गायब रहेत छी आजकल, स्वास्थ्य विचार सेहत कछि आना छी
राम, राम, राम, राम, हम तऽ। एते गाम गेल छलहुँ, स्वास्थ्य एकदम नीके अछि। अपना सुनाउ, अहाँ तऽ एकदम दुबर भऽ गेल छी। की बात अछि, ठीकसँ खाय पियैत छी कि नैह?
अरे भाई! दुबर कतय भेलहु, बस एहि भाग दौड़क जिन्दगी मे खान -पानक नियम बिगड़ि गेल अछि। शहरक एहि भागदौड़मे कते नीक जकाँ खायके समय मिलैत अछी।
हँ, हँ, ई तऽ एकदम गलत बात अछि, लेकिन। पहिल सुख नीख काया, दोसर सुख हाथ में माया। खान -पान पर ध्यान नैह देब। तऽ शरीर कते दिन साथ देत। चलु आजु खान- पान पर नीक जकाँ गोप करय छी, आ एहि बहाने किछु नीक खायल जाउ।
हँ, एकदम सही कलहु। जब खान- पानक गप उठल। तऽ गामक ओ पारम्परिक मैथिली खाना, बहुत याद अबैत अछि। शहर में ओ स्वाद कतह।
हूं हूं, आहा, गावक खानक तऽ बाते कछुआर अछि। ओ अरबा चावल, अरहरक दायल। आ आलू परोड़के तरकारी। आ ऊपर स शुद्ध गैया घी, ओह मन खु खुश भए जाइत अछी।
हँ भाय, अहाँ ते मुँह में पानी आनी देलू। मैथिली खाना मे जे, बड़ी झोर बनैत अछि। ओकर मुकाबला, दुनियाक कोनो छप्पन भोग नहि क सकैत अछि।
एगो दाम ठीक आ ओ तिलकोरक तरुआ कते करय क स्वादिष्ट होइत अछि। हमर माय जब तिलकोरक पात के बैसन मे लेपेटी क छानैत छथि तऽ गन्धा से पेट भरि जाइत अछि।
तिलकोरक तरूवा त मिथलांचल शान अछि, ओकरा बिना तऽ कोनो पावनि तिहार या पाहुन क स्वागत अधूरे मानल जाइत छैन अछि। आलू कदिमा आ ओल क तरुआ सेहो कतेक नीक लगैत अछि।
ओलके गप केलहुँ। तऽ ओल के चटनी आ अचार सेहो याद आबि गेल। निंबू आ तेल द के जे ओल के चटनी बनैत अछि। ओह ओकर स्वाद बेजोर होइत अछि।
आ ओ लालका सखीन चाउर के भात। जे गाममे नव अन्न आवला पर बनैत अछि। ओकर खुशबू आ स्वाद शहरक बासमती चाउर में कते।
उए हँ हँ ठीके कहलुँ। हमर मिथिला मे। खान पानक एकटा बड़का विशेषता अछि। मौसमके अनुसार खाना। जेना जे मौसम आ तेहन भोजन।
हँ ई तऽ अहाँ एकदम वैज्ञानिक गप कलहू। जेनी गर्म जेना गर्मी क दिनमे दही चूड़ा और आम मिथिलाक दही चूड़ा त जग प्रसिद्ध अछि।
हूँ। गर्मी मे गाढ़ मटका वाला दही। महीन चूड़ा आ मालदह आम एक बेर खा लेब त दिन भइर भूख ले नै लागत। आ पेट त सेहो एकदम ठंडा रहत।
आ जाड़क दिनमे जाड़क दिनमे महुआ मरूआ क रोटी रोट अ तित क तरकारी या कादिम का कद्दूस मरूआक रोटी शरीरके गर्मी दइत अछि।
एकदम सही। आ जाड़े मे मखानक खीर सेहो खुब बनैत अछि। मखाने त हमर मिथिलाक गौरव अछि। पूरे दुनिया में एते स मखान जाइत अछि।
मखानक खीर, मखानक लावा आ मखानक सब्जी तीनो रूप मे ई लाजवाब अछि स्वास्थ्य के लेल। सेहो ई बहुत फायदेमन्द अछि एहि मे कतेक कैल्सियम होइत अछि।
आ बरसात के मौसम मे जब चारू कात पानि भरल रहैत अछि। तऽ गरम गरम खिचड़ी ओकर चारि यार। चोखा पापड़ घी आ अचार कते आनद आबैत अछि।
आलोक भइ। अहाँ मिथिला खान पानक गप कऽ रहल छी। आ सबस मुख चीज छोड़ी देलहु।
त। । ह कछो छुटल की। ओहो माछ भात हम केना बिसरि गेलहुँ। माछ के बिना ते मिथिलाक भोजनक चर्चे अधूरा अछि।
एकदम। पक पक पोखर माछ मखान। सरसो बोल मुसकी का जान। ई तऽ हमर पहचान अछि गामक पोखरक। ताजा रेहू या कतला माछ आ ओकर। पिरका सरिसो वाला झोर।
ओहो सरिसो लहसुन आ मरीच का मसाला। पीस के जे माँछ बनइत छै ह। ओकर खुशबू ओ टोला मे महकैत अछि। माछ के मोत तऽ घर के बड़का बुजुर्ग के देल जायइत हो छै।
हँ। हम फिलम में माछ के केवल खाना नय। बल्कि शुभ कार्यमे सगुण सेहो मानल जाइत अछि। कोनो नीक काज लेल निकलब तऽ। माछक दर्शन चुप होइतइत अछि।
बिलकुल आ माछक कते प्रकार। अ छै पोठिया गरै चेंग टेंगरा।
ह।
छोट माछ के जे चचरी बनाैत अछि। ओकर क्रिस्पी स्वाद तऽ बेजोड़ होइत अछि।
आलोक भाइ। ई सब तऽ भेल गामक अपारम्परिक खाना। मुदा आजकल शहर में हम सबकीछ खा रहल छी। पिज्जा बर्गर चाउमिन मोमोज।
हँ। ई सब तऽ एकदम कबाड अछि भाय ठीके कहलहुं। ई जीभ के तऽ किछु काल लेल नीक लगत। अछि मुदा पेट आ लीवरके एकदम बर्बाद क दैत अछि।
यह मै मैदा सब बनल खाना क कारणे आजकल। कम उमर के लोकके। गैस एसिडिटी आर मोटापा भ रहल अछि। हमर गामक लोग अस्सी साल का उम्रो में कते कड़क रहे। ककरो सुगर बि पि नइ होइत अछि। ह्म्म ।
ओकर कारण अछि गामक शुद्ध प्राकृतिक खाना।
गामं में लोग जाँता पर पिसल आटा, कुट्टी के चाउर आ खेतक ताजा तरकारी खाइत छथि।
आ शहर में तऽ सब चीज में मिलावट अछि। दूध मे पानी आ केमिकल, तरकारी मे रंग आ इंजेक्शन मसाले में लकड़ी क बुरादा लोग केना स्वस्थ रहत।
एहि लेल आजकल लोको आर्गेनिक खानाके पाछू भागि रहल छथि। जे चीज हमरा गाममे सदियोसँ सहज उपलब्ध अछि। ओकरा शहर में लोग महंग दाम मे कीन के खाइत छथि।
हँ हँ ठीके कहलु। हमर एक त कॉल आबैत छैय, हम तनी देर बाद कॉल करब।
चलू ठीक छैय राम-राम।
राम-राम।